लो
हेलो
हँऽ की हाल चाल छैय नेैना
ठीक छैय अहाँ की कऽ रहल छियै
कुछ नै अभी बौआ के दूध पियली अ बिछौना प लेटल छियै
अच्छा आओर खाना पीना भऽ गेएल
हँ भऽ गेलै की कहू गाँंव मे छलै मटकोर
ओ
ओकरे भोज छलै तऽ सब आदमी ओते गएल छलखिन अही मे एते नै आंधी बारिश अप भऽ रहल छैय बुझलियै
हँ तऽ अहाँ अहाँ नै गेलियाय
हम एतऽ थोड़ी जाइ छीयै गामे हमर मम्मी गएल छलखिन सब आदमी गएल छलखिन हॅं
ओ तऽ केना होइया अहाँ
पियै न ओकरा घरे मे दऽ जाय हैं भोज
ओ तऽ केना होइहा अहाँके ओतऽ मटकोर
मटकोरमे होइ हइ बुझलियै जेना काल्हि शादी छियै न तऽ एक दिन पहिले मटको कोर होइ छैय
ओयमे अहाँके माटि कोड़ै लऽ जात लड़का तैयार भऽ कऽ पीला कुर्ता ई सब पेनकऽ सबलोक पीअर पीअर साड़ी पेनकऽ जाइ छथिन
ओ
ओकरी जे अथी होइ छैय नऽ चना
ह हॅं
ओकरे फुला कऽ ओकड़ी बटाई हइ जते आदमी गैल सब केँ ओकड़ी हाथे हाथे मिलक सब केँ
ओ
ओकरा बाद अहाँ से कैह दू मटको पूजा होइ हइ भगवान केँ
हुँ
ओकर बाद मे मटकोर खुननाय हैत तेकरा बाद भोज भात चालू भऽ जाय है
हँ
अहाँ बाजू की करै छी
कथु नय हम फेर आब पोछा लगेबै फेर सुतबै
अच्छऽ अभी मतलब गर्मी केँ दिन मे पक्के पर नीचे सुतैय छियै
हँ नीचे सूतै छियै
हँ ई तऽ गर्मी मे तऽ उहै ठीक छैय लेकिन एनी तऽ अभी बुझलियै एत्ते बारिश भेले कि बुझि रोड सब पर पानी लाइग गेल
ओ नय एनि बारिश भए गेलै लेकिन उ गुम- गुम कऽ देने हय अ अथि नय है गर्मी लगिते है हलो
ओ
खाना की बनबियै
हँ खाना तऽ हम खा लेलि
अहाँ की सब खेलियै
हम बैगन केँ चोखा रोटी
बस चोखे रोटी खे
हँ अ आम खेलियै अहाँ ओतऽ आम फरैय है
हँ यै अब तऽ आमे केँ सीजन छियै नऽ हमरा सब केँ तऽ अपने बड्ड गाछ छियै टूइट टूइट कऽ एल हैय बुझियै आधा सँ बेसी तऽ कोई खाय नय हइ सैर जाय
ओ त गाछि मे बहुते फड़ैत हैत
हँ गाछ मे बहुते हइ गाछ हमसब द दैय छी दूर दूर गाछी हैय न कोई रह नय देतै
ओय चलते द दै छियै पैकार केँ उहै तोरै हाइ आधा लऽ जाय हइ आधा द जाय हइ हमरा सब केँ
ओ त बेच दैय छियै
हँ द दैय छियै कि देखरेख करताइथ अ तोड़ै हइ तऽ आधा दैय हइ आधा लऽ जाय
आब नय देबै तब बुझियौ कि एकोटा आम एतैय नय बैच कऽ दूर दूर गाछी छैय ओनी लेयका बच्चा सब धिया पुता सब तोड़ लै
ओ तऽ भने अपन रखने रहिये सही यऽ आओर बौआ की करे हैय सुइत रहल
हँ बौओ गेल छलै उतऽ भोज मे मटकोर मे तऽ दाइले भात केँ भोज रहै नऽ दाइल भात सब्जी तीन चाइर गै रहत बुझियै तऽ पापड़ तिलौरी दही चीनी इहे सब रहैय मटकोर क
ओ
ओ गएल छलैय खेलकै ह बुझीय अभी एलै ह त उएह सुतलय है
अ त उ ब बहुते बा बाजे हैब लेकिन लेकिन वीडियो मे देखली त
हँ बजैय हइ
हँ कनि मनि सीख जेएत धीरे धीरे आ कत्ते साल के
हँ सीख जेतैय आब बजै हय बहुत बात बजैय आ बुझियौ त सबटा बात बजय है
कत्ते सालके भ गेएल
अइ तब सीतम्बर एतय तब तीन साल भ जेतैय
ओ
चोखा के उँ गैस प पकबय छियै कि आगि मे पकबय छियै बैगन के चोखा
नै आगि नै है गैसे प पका लै छियै
अच्छा हँ बड़ थोड़ी रहैहाय
हँ
की सब मिलबै छियै ओइमे कच्चा प्याज काटि कऽ हरियर मिरचाय ये सब तेल धक।
हाॅं हाॅं हाॅं इहए सब।
हँ त रोटी के साथे त नीके लगैय छैय चोखा
आ अहूँके नीक लगै हा हमर दादी के त बहुते नीक लगैय
हँ यै हमरो बहुत आदमी त उ चावलो के साथे खाई छैय लेकिन हमरा रोटीे के साथे नीक लगैय छैय
हमरो रोटिये के साथ निक लगगया
हूँ हाॅं रोटियेके साथे ठीके लगै है उ
अ तऽ अहाँ घुमै तुमैय लए आतै गर्मी मे तऽ कतहु नै जेबै अखन।
नैये अभी कतऽ जेय देखै छी कते गर्मी पड़े हय कि आदमी के निकले के मन करै हाय बाहर निकलबी तऽ बुझा देह हाथ झररक गेएल।
हूॅं। सही कहै छिये आ-आ बारिश भएल हएत तऽ ठंडा मौसम हयत।
ह अभी तऽ ठंडा मौसम छै बड नीक हबो अबै छै खिड़की खोलि देलीयै न। आगा दी सॅं। स ओनी स बड सुंदर हवा आबै छै आ पंखो चलै हय।
हाॅं। गाँवमे तऽ हवा लगे ब नहि तो
बड़ बाजार मे नै है हवा।
है लेकिन अ पेड़ पौधा एते नै है ने गाँव मे बहुत।
हाॅं ओते नै है ओते छत उत पर जेबै तब बुझात हबा।
हाॅं छत पर लेकिन आब बरी रायेत भ गेलै त छत पर नै जाय छियै
हाॅं।
हूॅं।
सब बात छै
हाॅं।
घर मे सबलोग नीक छथिन।
हाॅं कथि कहल छियै
घर में सबलोग नीक छथिन।
हाॅं ठीक है घर मे सब-सब।
ओ दादी सुत गेलखिन अहाँके की जागल छथिन।
हाॅं सुत गेल छै।
ओह। मम्मी कि करै छथिन अहाँके।
मम्मी खिन नहाई छै।
अजिन नहाई छथिन।
हाॅं गर्मी बहुते है त नहा कऽ सुते होत नींद अच्छा अबै ह।
हाॅं ठीक कहलियै हमहुँ ओनी बहुत बेसी जे य गर्मी लगै छलै। रायेत कऽ नहा नहा क सुतैबेर काम धाम भऽ जाइ छले ने तऽ हमहूँ नहा कऽ आबै छलिए। तऽठंडा-ठंडा बड नीक नीन पड़ै छै ले।
हाॅंऽ।
हाॅंऽ।
तऽ सब-सब सुत रहल खा पी कऽ
नैय ये अभी तऽ आधे लोग एलखिन ह भोज मे से आधा लोक तऽ अभी भोजे मे छथिन।
आ ।
आइल छथिन गाँव घर मे तऽ कनि एथिन अभी
पी। हाॅं।
ह आई बारिश भऽ गेलै सेहो ठीके भेलै अभी बुझै छियै गाँव घरमे। जे किसान सब छथिन हुनका सबके धन रोपनी के लेल ठीक भेलै आ जै सब खेती-खेती करै छथिन।
हाॅंऽ फसल अच्छा हेते।
हाॅं ओ लोकके धान रोपयके लेल नीक भैलेए। बारिश के इन्तजारमे तो सब रहबेऽ करै छथिन खेती बाड़ी वाला किसान लोग के बुझबे करै छै।
अऽतऽ अहाँके ससूरो खेती करैत छथिन
हमर सबके खेत तऽ बटैया दियाल छै कुछ खेत तऽ अपन छै। करबबै छथिन जन बन र रैख कऽ आओर सब करै हय बटैय वाला तऽ ओ सब दऽ जाय है एतो तऽ बड छै न अपनाओतेऽ खेतथोरी न भैए ऐते
ओऽ हँ भैने लीची सेठ गैल हयैत
हँ। लिची कऽ त टाइम खतम भेलेए बुझियो तऽ अभी बीच लग्चालय है कुछ दिन आऔर चलते
ओऽ
सीजऽ
आओर कभी कथी फरल है।
कथि कहेय छै
की बजलिए
कहै छी कते कथी फरल है
बड फड़न छै सब लीची ओ फड़न छलै आमो फड़ल है ओकरा बाद कटहल जे होइ है
हँ
ह कटहलो पाकि गेलै कुआ ओकरा कहल जाइ हे।
हँ तऽ अहाँके नीक लगे है।
हँ ये हमहु खाइ छीयै नीक लगे।
हमरो नीक लगै अच्छा लगैत रह खायमे।
हँ नीक लगे है।
हू चलू तऽ खान पीना भैए जा आराम सँ लेटु सुतु आब।
हँ कनी देर आओर चल दियऔ कुछ आओर बतियालु एक मिनट आरो
ओ
कियाकि बीच में जे गैप हेते ने छूटल छाटल ओ सब ओहिमे भरपाई भ जायत।
ओ।
हँ
आओर अहाँ कछु कामो तामो करै छीये कि नहि।
अभी कथी काम धाम करबै घरे के काम करै छियै अभी बच्चा छोट है न।
ओ। सहिए है
ओ इहे बात है।
तऽ घर मे कोनो शादी तादी नहि है अबै वला नहि है
घर मे शादी छियै एगो ननद हथिन अपने ननद छथिन लास्टे छथिन तऽ फरवरी मे दिन उतरलै हुनकर।
हू सभ।
ह ठीक है तऽ सु तू की
ह ठीक है जाय फी रहै।
हो गेल लेय। एकरा बाद ओहिमे जे लिखल आयत ने ओकरा भरि नीमन से पढ़ के कथी कहे है।
ठीक है देखबैय।